हेलो- -
हँ की सब होइ छै।
हँ खैइ- -
एऽ हेलो- -
हेलो
हँ ठीक छें।
हँ ठीक छै।
हमूँ ठीक छी, की करैं छे।
किछो नहि बैसल छी।
हँ सुत के उठि रहल ली।
हँ खाना भेलो।
हँ हमर खेनाय भ गेलय, तू की सभ खेलें हें।
खेलियै हम भात और आलू मटरके सब्जी।
अच्छा
तोरा की भैलो।
आलू मखान के तीमन बनेनेे रहय साग, तीमन और भात।
अच्छा
हँ
साॅस सभ ठीक छठुन।
हुं सब ठीक छै। और कही।
और सब बढ़ियां छौ, आब तऽ मधुश्रावणी के दिन लगचा गेलो, पंचमी के
हुं
भऽ गेलै तैयारी।
हँ भऽ गेल छै।
हुं
कहिया जेभी बेला।
जेबय उहे जेबै एक तारीख क या एकतीस तारिख क।
ऐं
एकतीस या तऽ एक तारीख क।
ओ बर के कहिया के टिकट छनि।
ओ कथीन वैह तेरह चौदह क। हलो
हं टिकट त बनि गेल छो
हँ
हमरो डेट बढि गेलै, आब तीस अगस्त क जेबै। सिलीगुड़ी
अच्छा
हूँ
ओ रक्षाबन्धन क क।
ह रक्षाबंधन के बाद।
तू तऽ एबही तऽ रहबीहिन नऽ?
आ हँ रहबै।
दाय सॅं बात होय छौ?
नै मूक काल्हि परसू भेल छले आइ नै भेलए। हँ
ठीक छै काइल्ह जे पहिरने छलहीन ह साड़ी से कोन साड़ी छियौ?
साड़ी छलैये।
आ बेलौज तऽ हरेराम भाइजी के कनीया देने रहौ सेे बला
हँ हँ हँ अइ पर मैच करै छै।
हूॅं ओकरा बांहि मे कतेक काटि देने छीही। जे पाँखुड़ लोक के ओनहिये देखाइ छै। आ ई बीच में दूटा बलाउज के फोटो लगेने रही से के सीने रहौ तू की तोरह साउस?
नै मांए सीने छलखिन।
नीक सीबै छथुन।
हूॅं। हँ।
उएह साड़ी सब लऽ कऽ जेबही उउ पंचमी मधुश्रावणी मे।
हूँ।
ठीके छै। कथा तऽ दादीये माँ कहतौ।
हूँ दादीये माँ कहतै।
एंह तोरा फुलोढ़ी बाली सब बहुत भऽ गेलौ।
कहाँ तीने आदमी तऽ छै।
तीने आदमी केना छै।
एकटा ओ कि नाम छै ओकर
शीतलिया एगो भऽ गेलौ।
शीतलिया कतऽ ओ कतऽ मधुश्रामणी पंचमी करतौ।
किया नै करतै बियाह केलकैये त मधुश्रामणी नै करतय।
नै त ओकरा कोनो अथी बला बियाह भेलैये।
हूँ देखीहेन केहेन दिन मे एतौ तोरा सब स
उ कोर्ट मे केलकैये एतऽ ओ एतै फूल लोरहय ले।
गेललै से गामे म हेतै नऽ।
नै छै गेललै लऽ गेलै बड़।
अच्छा लऽ
हँ लऽ कऽ चलि गेलै। आँ हेलो, हेलो,
निधि रह -रहतौ सबटा झगड़ाबे सब छै ओ तऽ गाम मे
दुइये आदमी तऽ छै।
हँ तोरा लगा कऽ तीन आदमी।
हूँ।
बढ़िआँ छै आयत हम पुछताे तऽ ठीक रहतै, लेकिन माॅंएके के कोनो ठीक नहि छै माए हास्प हॉस्पिटल मे रहतै।
ह हूँ। ह तै दुआरे।
हूं।
ओतऽ तऽ कोनो समान भेटबो नहि ने करतै।
की कहलियै।
ओतऽ सबकिछ थोड़े ने भेटतै। हेलो।
हँ से। गर्मी केहेन छै गाम में।
गरमी तऽ छै बहुते।
हूं।
हूँ।
ठीके छै।
तऽ तोहर एक दिन कलौ ओते।
ह आ पता नै हम तऽ बात नै करै छलियै, नहे छलैया ककरो सँ बात करबै तहन ने आ ई बात। केलिये एक आदमीसँ तहन एलै हे।
हँ सन्तावन रुपया।
हूँ। आब एखन तोरासँ बात कऽ केऽ देख आब कै मिनट के एले, की एले हमसे ने बुझलियै। देखबे छै, जे सन्तावन रुपआ छै हमरा एकाउंट मे जे सात सए चौदह दिन मे देतै हँ।
ह
हूं।
हँ।
तऽ मुनि बाबा लगमें काइल नै गेलहि।
गेल छलियै।
असगरे।
नै -नै हम माॅं।
माँ कहलके कि जे पाइन होइ छै गाम में।
हँ होइ छलै ओटो से गेलै।
चल ठीके छै।
हूं।
अपन भऽ एलैं मोन बाबा के पूजा क एलैं।
हँ मुन्नि बाब स्थान गेलियै, तकर बाद एठमन गेलियै।
कतऽ।
एतहियै नै-नै, अहिठाम छै कि कहै छै। एतेेहियै छै, सोनमति में एकटा मंदिर।
सोनमती में तऽ देखलियै तीन, चारिटा मन्दिर छै। उहे ठमा गेल रही कुन कुन भगवान के मंदिर सब छै
ह एकटा छै भोला आखे एकटा छै अं अथी के कि कहै छै गौरी नहि छै पार्वती के
पार्वती हँ
आओर एकटा मंदिर ओर छै महादेवी के
आ दुर्गा पूजा सोनमती मे कत होइ छौ
दुर्गा पूजा उमरे होइ छै न ऐं दुर्गा पूजा कतऽ अछै
इम्हरे छय जन्माष्टमी जतय होइ छै न हमरा सबके घर के बगले मे छै
अच्छा त सा-सासू तऽ अथि मे छौ न सबस लास्ट मे न
हँ
हं आब अर्चना आबि गेलै गाम
नय कहाँ एलैए
फोटो देखने रहियइ कहिआ कहिया के लगेने छलै कियाने गेले
एल छलै ए दू तीन दिन लऽ एल छलय
अच्छा एल छलै फेर चलि गेलय
एल रही त ओहे ब्लाउज त्लाउज कटने रहय
अच्छा ओहै कटने रहय
हू
हं नीक छल
हूँ
आ जुली गेलै सासुर
ओ तऽ गेलै कहिया नय ओकरा नीक लागै छै तऽ
अपन सासुरमे सबटा सुख सुविधा छै तऽ के रहत बच्चा भऽ गेलै बचा भेलाके बाद आ ओनहो किनिया मिनिया वाली दाइ छलखिन हैं
हूँ
रा तऽ नीक लगबे करतनि सासुरमे
उ हूँ
आ बेटी लागे अन मन हेतै जुहिए एहन
हँ ओकरा एहन मुह कान छै खाली नाक छै बाप सनक
आ ओकर जे गाय घरबास जे भेलै
कका अच्छा ओ मि-मिरवा के
हँ कनिया के देखलही
हँ देखलियै अनमन ककरा एन लागे छै पता छ बर्मा के बौ नै छै
हम तऽ पहिलेहे कहने रहियै माँ
तेहने लागै छै
अच्छा हाँ ओकर मुह जे ठोर जे छै ना से ओहने छै
हाँ
हाँ
हाइटो - ताइटो सेम छै।
अइछे।
हूँ दुनू के ठाड़ कऽ देते तऽ, ओ लगतै बड़की बहिन ओ छोटकी बहिन।
तऽ अपन ओकर बहिनो सब ऐल छलै।
हलो
कक ओ छोरी के नाह ओकर बहिन सब नहि कियो नहि ऐल छलै।
बोए मीहि मिहिर के बहिन नहि ऐलै।
नहि ओ नहि ऐल छ नहि गै ओ नहि ऐल छलै। नहि एकोटा नहि ऐल छलै, खाली ओ ऐल छलै एकटा रिलेट टिभ नहि छै ओकरा बंधु सरके अँगनामे
अच्छा- अच्छा
हम्म
आ ओ बड़की दाइ आबै छलैया कि नहि, ओकरा तऽ झगड़ा भ गेल रहे।
ओ नहि खाली पूजा दिन ऐल रहे।
अच्छा
वैह टाइम मे ह‌इ छै, अथी मे कि कहै छै।
ए यै एखन तऽ आरजू अँगना सबके बड हेमछेम हेतै।
बटम बला पन्नी नहि छै, ओइमे खोसल हेतै। कि कहलहि
एखन तऽ बड़ अथी कि कहै छै, प्रियंका मैंए के बड़ा हेम- छेम हेतै ओय अँगना स।
ओहै सबके बंन्द कऽ देने छै। हेम-छेम कि रहतै ताला माइर दै छै, ककरो जैए नहि दै छै।
अच्छा
हम्म
बा बाहर मे ताला माइर दै छै छोरा।
हँ ओकरा हइ छै कि